हँ दीदी की करै छलियै
सुना
आ दीदी
काए बजे सुतल छलए हैं
हम सुतलहुँ हके डेढ़ दू बजे के बाद
हँ एकरा हम चारि बजे केलियै कहले कहै छियै
हँ तऽ डेढ़ दू बजे के बाद सुतल रहियै ने
हूँ
तर फोन रहे पुनीत लगमे एखनो रहे पुनीते लगमे
आ पुने त फोन उठा नहि सकैत छथि
आर पुनीत लग मे अगर फोन छै तऽ बुझते छियै
बड़का झारे झा
अहाँ की करै छलहु हेँ
किछो नहि हम कनी काल पढ़लहुं कथा दुआरे सुतलहुं नहि उठि गेलहुँ जल्दी आ उठ कऽ तकर बाद दूए बजे अढ़ा पौने तीन बजे दू बजे ने
ओ कथा सुनलो
हँ कथा सुनलियै कनिकाल भऽ गेलै चारि बजे खतम तहन कीर्तन केलियै यए चाह बनेलियै ह हमरा ब्रश छलै कनिआँ हँ
ओ रोजा जी
पीवी द कहै य मन भोका
ओ किछ बजलेत
ह आब कतऽ भूत हेतै चलि गेलनि बहुत भय गेले बहुत
ओ
आब की आब साँझ में हुनको एक बेर क करबै तऽ ओ किया ने करै छी अपन काँल के ओहिना रखबिही
हमरा होइ छले जे हमरा होइ छले जे भड़कल लेथिन एखन एखन छोड़े दियोसँ
ह हम तऽ साँझमे करबै
हँ ह
टा खराब भ जेतै सबटा ओर क
आ तो दी की टिवेट भेल है
कइ लै
ओहो
शनि रेव बन्द रहै छै
कहल हे तन त खेलखिन की नहि ओझाजी कहियो व्रत करथिन
एक थरिया खेलखिन
हाँ हाँ
भात दालि भुजिया
आय भात दाल भुजिये बनेने रहियै
आलू भुजिया बन छै परोड़ आलू केओ ने कहतै खेबै बुझलिही हमरा हमहुँ नहिए खेतियै
हूँ
पपो आनने के ओहो ने खे धो सब चीज किया बनैबी
ह जब बाबा नहि खेैतथिन तऽ इिनका सब ल किछो बना दियौ
हँ एकरा सबके आलू के भुजिया के वएह छै
ओ आलू भुजिया पसन्द छै इनका सबके
हँ बहुत हमरो नीक लगैया आलू के भूज हमरा सब भुजिया नीक लागै लेकिन आलू भुजिया बेसी नीक लागल भात गरम गरम रहे छै दाल आलू के भुजिया
हँ
बहुत नीक लगे गरम मे तऽ अलगे टेस्ट रहै छै
आइ यहा व्रत में रहि तऽ दोसर चीज क्या बनेती है
हम दोसर जहन हम नहि खायब त दोसर किया खेतै
बाय
हँ नहि कहलिय नहि आं नहि खाउ आरप
तऽ चाय देलियै ने बाे
सो आके देलने छै
ओहो आ दिव्याकाश
हँ अपना सके
रायुष
बदमाशी क रहल छै पढ़ाई में मोन नहि लाग रहल छै हम काज करे छियै त ओ टी वी देखे ले ठार छै हट को कितब हट आओर कहि य बाप रे बा व्रत बहुत एखिनका लेकिन लाग जाइ छै
छलै दीदी
नीक केल
त कनि कनि
आ राइतो मे जगह छोड़ू भऽ गेल रहे सुतले त लेकिन रात में जगह शुरू भ जाइ छै त कनी नींद टूटै रहै छै जल्दी जल्दी
हँ बीच बीच मे हमरा नीन्दो टुटे
टुट लाइट नहि कटि जाय लेकिन लाइट एक बेर नहि घटले
नहि भै रति तऽ नहि कटलै
नहि नहि आ मच्छरो नहि कोनो खास कटलकै ओ खीर की जे बन्द कऽ देलियै ने ओही बार ओ खिड़की हम सटा दै छियै एहि दुआरे जे मच्छर तच्छर नहि अखन किया खोले छी ने हँ नहि एकपो नहि
केकरा से गप करे छियै बीच बीच में
ओ ककड़ोस ने
ह हमरा लागल फेर की भेलै केओ ने केओ किछ ने किछ करते रहै छै ने
हँ मौसम छै रौदे जेका काल्हिखिन लेकिन गर्मी
कहाँ छै दीदी ऐते खास रौद
हल्का छै कपड़ा सुखा गेलेै बहु आके पीती ग सबजत खीचने रहिय छै तऽ सुखा गेल छै
हमर जिन्स भीजले हे
ह त देे आध सुखू भ गेल हायत
हँ से त भइए गेल हेते छत ऊपर लक के
हँ नहि हमसब चोट पर दै छियै ने जाके कनि उनटा देने छलियै ह बीच में
हँ आयुष के कपड़ा सब धोने रहियै
हँ लेट भ गेलै हँ नहि पूजा कऽ कऽ तऽ हम एक बजे ओलियैए
जा एते लेट किया
अ फेर बाथरूम साफकेलियै तंग करै छलैया कपड़ा सब खिचेलियै माथ साफ केलियै मन्दिर गेलियै घरों पूजा केलियै हुनका सबके खाय ल एक बजे इ खेलखिन है किछो ने आम के जूस पी लिय अखेन हमरा आखन आब के बड भुख लागि गेल त हम कहले नहि किछ खा दै पेटमे द
नहि नहि आब ने ककरो नहि होइ छै जे कहबै जे बिना किछ खेने पिने के व्रत कॉल होइ छै नहि होइ छै आब
तहि दुआरे बना देलियै इहो सब इल क कानिय बाबा अले अे अलरा दनियै दुनू बच्चा पीतयै अपन आम शरतो बड छै बहुत सड़े छै काल्हि जा के देखलियै तऽ एकोटा नहि छलै आई भोर में पापा गेलखिन दस टा पन्द्रह टा बाप नसाई छथिन केओ कोनो चीज किते नहि छै तऽ खराब नहि हेतै
हूँ
आभेर रात क गुमकी सब
तइमे आ देखियौ आम गर्मी बहुत होइ छै ने आम तुरंते खराब भऽ जाई छै
नहि करै छै आ दोसर चावल छै पइन तइन दुआरे ओछान दुआरे फिरकी तिरकी सटा दैय छियै
हँ
पीज जेते त ओर गर्मी भ जाय छै एहि घर सबमे त भरि दिन पंखा चलै छै
ह
जा दियौ आर यहाँ छै ने कतहु गेल छै अपने
ओ
बुढ़िया बुढ़िया के देखलियै एक बजे खाई छलियै कहली आई बर ल तऽ भगैल तऽ बहुते लेट भऽ गेलै बौआ की करबै बस के उएह खेनाइ पीनाइ बनेलथि ओ गेल एथिन कतहु
सकरी दकरी देनेह छ फ ओकर नहियर छै ने त तरनी तऽ ओ साथमे ठरबो जाइ छथि बस क आम ताम टूटल है सेसव आने लए
हूँ
नहि देखलियै आय नहि छलखिन भोरे खरा
ओ आत ता मम्मीयो अखेनतक सुतल है
मामी के काम पर सुतऽ दही टहले बुले लए कही दे देखे छी केना भेल जाई बाद मे ठेहुन बहुत खराब भजेतै देह दीदी के बढ़लनि है
हूँ
नहि बढ़लनि हँ
हमूँ कहै छै जे देह बढ़ले ये
देह बढ़लनि हे हिनका आब जे देह हिनका बढ़तनि तऽ बहुत तरहके मोन खराब हेनाई छै गोबर कनि तऽ भोर कऽ रुक नहि कहैन छैन चल हमूँ जाई छी कनी दुनू गोटा सगे निकल जाल कर आधा घंटा क ओ पुल सब जेस घुम के म म उठे मे डरो नहि कोनो दुनू माय बेटी कनि सवेरे निकल क कनी काल बुल टहेल कऽ चलि आयलकर कनि वाक करथिन ने त देह कम हेतै
हँ से
से कनि देह हिनका फैललनि हँ देह
पहिले जाई छलै आब ने
ने जे चलऽ बुलल देखिय आब तऽ इहो ने छै कतऽ जाय छथिन मार्केटो नहि घर मे जेहो काज होइ छनि बाहरी सभटा अपन इएह सब करै छै
पहिले ने मम्मी कऽ लै छलै कनि पहिले ने मम्मी कऽ ले छल ने
हँ आ नहि ओहि बेरामे मम्मी अपन कठरवारी ओतऽ ओतऽ जाई छलो कनि मनी एत तऽ साफे न कम्मे भऽ गेलौ
एतऽ केतऽते एकरा साफ आराम मे छै
हँऽ तन ओ दे नहि बेकार भऽ जा हम ब्लाउज सिया देलियन त काए दिन पुछलियै जे दीदी अहाँ के ढ़िल होइया या टाइट होइया या ई दिक्कत हे त कहूँ
हँ
नहि नहि ठीक होइ या नानी गाँव मे जा कहथिन देखी ने केना कऽ देलकै हम कहलियै हमरा नहि कहुँ आब हुनका देह सक्से छनि पहिलका नाप देने रहथिन तो टाइ हेतै न
आ भसका ब्लाउजो कहियो नहि पहिरने हेतै
हँ हम त काए दिन पुछलियनि जे दीदी ये नइ नपालियै देखलियै होइया न ठीकसँ आ नहि होइ यऽ तऽ से कहू ठीक कऽ देथ पाई लेने ये अहि ने जाबेर कहबै तेबेर ठीक कर ओहि दुआरे हम कनि ढीले नाप दै छियै कपड़ा हेतै तऽ झीक लेथिन एकटा सिलाइ
और नय तऽ की नहि दीदी हम एक दूटा के तऽ ठीक कऽ देने रहियै शायद
हँ तऽ ओहिमे किछो नहि छै कनि अपने सुइया लऽ क एकटा अथी कऽ देबै ह एक टा धागा झीक लेतै जहने ढील हेतै न तऽ देहो म कनि ढील भऽ जेतै
हँ हम एके टा धागा तोड़ देने रहियै काइल दीदी सबके एक्टिवेट भऽ जेतनि न
हँ सब देखी न भए जबाक चाही कहलकै मधु दीदी भऽ जेतै आओर कहू दीदियो के हेतै आ मौसियो कऽ भऽ जेतै बुझाइ य आशीसो कऽ भऽ जेतै त ओहिके बाद एप मे प्रॉब्लम ने हो गेलै न
हँ
आंतमे प्रोब्लम छलै आशीषके ओकरो केलकै य
वाह
हँ तऽ इ दुआरें नऽ भेलेय और हम तोरा कहे छले सुति किया रहलै देखे छीयै कतऽ गेल कनी बात भऽ जायत जे किछु
दू दिन सँ सुतल नई न
हाल समाचार हँ हँ माछ माउस के चक्करमे केना सुतल हैत
हँ जे कहियौ हँ पपा ठीक छथि आब दू दिन घुमि कयलखिन हन की
हँ हँ एन्जॉय केलखिन हे
तऽ आब ठीके छथिन दू दिन घुम कऽ एलखिन ह ने
हँ आब भाय के मुन नीक खायल होइ छ ने आब दबाइ खाइ छथिन ने
हँ दवाइ रोज खाइ छथिन आब ख्याल हो छैन यहे छैन जे लकनि कम कम क हँ पुनीत के मारवाड़ी मे भेलै यह मारवाड़ी जाओ कऽ एक दिन पता करऽ पड़तै
बाप रे ओ तऽ वहा बड़ा गन्दगी जगह मे छै हमरा फस्ट अथि बी ए के सेकेंड पार्ट मे मारबाड़ीे कॉलेज गेलिये दू बेर भेले सी एम साइंस आ एक एक बेर मारबाड़ी भेल रहै
ओ
पोखैर ओतऽ मुहे पर छै न कॉलेज के आगा मे
हँ मारवाड़ी कॉलेज के आगाँ मे छै
हँ गेलये आ दू सी एम सइन्स मे भेले
वाह
त गेलियै तीन बेर भेलै हँ हँ डोर कनिकु ोर छै कोनो बेसी अथो बाहनो नहि चले छै रिक्शा स जाईए आबिये ई नहि रहथिन ई दिल्ली गेल रहथिन किछो मे रहै त पापा हम रहहि आ माँ रहथिन